हेलो
हेलो
प्रणाम मम्मी
आशीर्वाद की करै हवी ठीक छै तु अपन सुनाउ
हमरो ठीके छै
नहि अभी कहाँ खैलियै तु बनैलही
नहि अभी कहाँ बनेलियै
तखन से नाहि ने खेलिये आठे बजै गेल तऽ
हूँ जएबै साढ़े आठ साढ़े आठ बजे तक जएबै
य ब ब नहि गेलेल अ ने ह आइ पप्पा पप्पा एलखिन खाना खेलखिन नहि एलैये नओ बजे आबय हँ
अभियो नौये बजे आबय
हँ
तब कहाँ छही नीचे की छत पर
आब तऽ बीच बला छत पर हियौ ह
हँ आ
अखने साँझ मे
हँ गेलियै हे मंदिर आर होइ के एलियै
भजन कीर्तन होलै की
जी
हम लेट गेलियै तऽ तनी मनि होलै ओकररा सब चलि अएलै तऽ हम भी चलि अयलियै
दिन भर काम करते करते ठक गेलिए हं
ओ कहाँ गेल रहेंगे बोलली ने है कि कहाँ गेल रहियै
पहिले सु भ पहिले सगो पोधा मारलीै बाद
गेहूँ कहाँ से अयलै हँ जे धोली
केकरो तबियत खराब रहै कि अइसे
किी हलो किी कहलके
ओ खाली शिकायत करैके रहै शिकायत कर
तु की शिकायत की केलहि
आ अइ वला पैसा
की कहलकौ कहिया तक देतौ
एक सप्ताह नहि
कते दिन से देखैले हे आब जेतो ह आब जेतोे
एको बार देलकौन कि नै
हँ
आर
हं हम भी देखियै ने इसकुल गेलियै ने इसकुलमे बच्चा आरके ऐसे पर परीक्षा लेलियै सब कम कम नम्बर लेलकै जे मारलियै तऽ हमर हाथ दरद दै रहल य
ह हम नहि मारलहि मिस कलक मारिये
माया माया नहि लग मारैत
मिसकल के तो नहि मारै छौ तहूँ मारहो तऽ हम की करतियै तऽ मारलियै पूरा हाथ हमर दर्द दर्द जोरसँ फूल आर गेलै
ह तऽ बच्चा केसन लगत हो
बच्चाके तऽ बहुते बच्चा रहै तऽ दू दू दू दू डणटा मारलियै
दरद तऽ हमरा कैर रहलै ह
की करियै समझमे नहि आबयै
दर्द बला तेल लगा ले हाथ मे
बॉडी नहि अबै छै ओजा दर्द रहले
ए दर्द वला दबा ज्यादे रहै ओहे लगा लेतीही
हय कहली खाना की बनलै है
देखबो ने केलिये की बनल है ताबे दिन भेल ओत काम करतै त तीन बजे ख खाने खइ छियै
तीन बजे साँझ के खेयमही
साँझ के खेलिये
तब बताइ देह की कहतो
देह की कहते जैसन कैसन रहबे यार आ पूरी पलियै बूी दे हार के
ह खइ टाइम पे इ गलत बात भेलो काम करते रहियए खाना नहि खाएं
गेलिये ओन चलै पूजा करते करते ओन चल आर अयसे ही तीन बजे तक ओ जबाना अपनादम किया खाए हैं रहे छै बहुत आदमी रहैै
बाहर नीकैल तनिसन खा लेतै बिस्कुट उस्कुट
कहै की ओजा हलै बढ़आीक जग
तऽ पप्पा नहि रहथून साथे मे
पप्पा अन्दर मे रहथिन हम बाहर मे सब आदमी के साथ रहिये ओ धोबी बार रहै ने धोबी बा ने अथी बिगार देलक एकार
ओ की करबे तऽ
की करबि हम रहैछौ
ह सुस्ताल जइसन लगि रहल
छोटका भैया कहाँ गेलहु
छोटका भैया नहि जाबी हमरा कह ले जा
जा जैतहु कहीँ रातके
ह कले कलेके परसु जेबै
हँ कहरो आइ जेबऽ
पता तऽ कपड़ा आर लेते तब नेे हम कुछो लेबो नै कलिये
हमरा फोन कयले रहौ कि आइ जयब आइए जेयबै रातेके
ओ पता नै कहाँ एलो त व लग द अभी तऽ
तऽँ फोन नहि केल्ही की
नहि हमरा फोन एलोआ अपने मन होतै जखने मन होतै तखने
नहि बतबय छै किछु कि कहाँ जतय कखने जतय नहि जतय
बाजल
आ
बउआ कहाँ गेलै यौ
पता ने नीचे कहाँ है
नइ एलैया छत पर चइल छत पर से ऐले ओकर बाद फेर नइ
तऽ हमरो साथ तऽ मंदिर गेल रहु बौआ मन्दिर से मंदिर से घीच घीच के लायके एऐलह ओकर बाद फेर तनी देर नीचे रहलो अच्छा फिर चलि गेलो लगे छै ऊपरे
लला त सुतल है नइ है
तऽ रूममे के के छौ
रूमे छै राजू भैया छै मझला भैया छै मझली छै आ लल्ला छै अभी कोई नै खेलकै है एतअ से नहि तऽ कोई नहिय खाई छै ओर एना सबेरे कोई नहि खाय सब नौ बजे खैतिन
सबेरे सकाल खाइ लैके चाही
सवेरे सकाल खाना खा लै छै आदमी निश्चिन्त रहै छै
घूमल टहलक तऽ टहलक तकर बाद सुतल तऽ खाना पचबो करै छै
हँ
नहि तऽ जानै छै गैस बनि जाइ छै गैस बनि जाइ छै
हाँ गैस त बनियै
तऽ अकबकाहट होय लगै छै
त घाट के घूम घूमी खाना खाके घुमबी एलहोने
आ देखियो ने हाँ कहलियै की बाबु बोला रहलखिन हम तनी देरमे फोन करेबै अभी बाउ बुला रहलखिन हन
राइखदही
आर सब आर सब ठीक न छै
ठीक छै सब ठीक छै
ठीक छै बाउ बोला रहलखिन हं हाँ हमर सभ ठीक छै बाउ बोला रहलखिन